की सब होइ छै
किछो नय होइ छै बारिश भेल अइ तऽ बारिश के आनन्द लऽ रहल छी
अखन फेर भेल हन
बड होईए बारिश इमहर
बढ़िआँ अईछ माछोसभ सस्ता भेटतै एखन आब
हँ आब हेतै सस्ता
हू खूब सस्ता भेटत
हँ हम खेबे ने करै छी
अहाँके नीके नय लागैय नय
नय हमरा बच्चाभ हम खाइ छलियै एखने भेले दू अढ़ाई साल छोड़ ला
लेकिन केना छोड़ देलियै फेर बियाह मे जे चतुर्थी दिन तक खाइये पड़त अहाँके
नय कहै छै माछल जरूरी नय छै जे नय खाइ छै तरा नय खायए पड़ै छै
हमरा सबके गाँवमे नानी गाँव तऽ कहै छै जरुररी छियै हमरो मामीके बेटी नय खाइ छलखिन
लेकिन माँ कहैत छै जे नय जे नय खाई छै से अपन नियम थोड़ ने छोड़तै हमरा ई भऽ गेल जे खेलियै ने हम
हुँ
अहाँ बहुत दिन से मोन होइत छलए छोड़ऽ के लेल छोर दियै छोर दियै हमरा नीक नहि लगैत छलै एकदम ओकर महग लगैत छलए एखन ओ बनबो जे करैत छलए तऽ दू दिन तीन दिन तक हमरा मोन भटक ओतय रहैता
हँ से तऽ महक माछ बड खराब महकत
हँ तऽ सभ घर मे नहि बुझैत छियै केना खिसिया लगैत छथिन जखन ओ सभ छोड़य के नाम लियत तऽ बड खिसिया लगै छलखिन बड खिसिया लगैत छथिन तऽ हम फेर चुप भऽ जाइ छलियै खा लै छलियै जबरदस्तियो आ एक दिन की भेलै नानिे गाँंव मे खेलियै माछ आ दू दिन बाद एलियै अपन गाम आ जहन अपन गााम मे एलियै दू दिन भऽ गेल भ गेल हमरा खेला तइयो जे हमरा उल्टी भेलोऊ महक होइत लगाएत लगाएत से हमरा आहियने माछ जहिना हम माछ खेने रहियै तीन दिन पहिल तहिने माछ हम उल्टी केलियै
हुँ
हँ तीन दिन बाद तऽ फेर तहिया से हम कहलियै आब हम नहि खायब हमरा भले खाना नहि देबै ताहि लेल हमरा से मंजूर है लेकिन अब हम माछ ताच नहिके खेब
हाँ लेकिन एगो चीज उलटो होइ छै सेहो बुझ अछि जे सब लड़की मछ नहि खेत न तरा सब देख मछ गीधीए बोर देताअत
ठीके कह छी
से तऽ कते के देखलियऽ
अपने घर बातै कहिए अछि हमर मामी के बेटी नहि खाइ छलखिन है आ एहेन मछ गिद्दी बर भेटले जे की कहू दिन रैइतो माछे मे घुसल रहै छथिन
ह
आ हमर एगो एखन चाचियो के बेटी छथिन ओहो अपन बने छले घर में त आब हुनका ले साग सब्जी अलग ने बने छले हेन तो रसे से खा लैल छेला
हमरा सेहो के लेल नहि मोन मानैया
आ हुनकर बड़ एहन भेटलै जे बुझियौ ने दिन राएत ओकरो माछे मे घुसल रहैत छै
तहन तऽ खाए पड़ैत हेतै हुनका सभ के
हँ खाइ छै दुनू चालू कऽ देलकिन खेना
की करतै तहन ओहन आदमी से पालऽ पड़तै
की करते तैं कहलोऊ हन जे ओहन ओन आदमी आह्ने भेटी छै तखन
क्य नहि गेलीये
हँ आ केओ केओ बदलियो जाइ छै भए छै बदलि गेलै किया कहकै कनिआ नहि खाइय तऽ हमहु नहि खायब की
हँ सेहो होइ छै
देखयो
से सब नहि छोड़ि सकैया ने
ह हमर एगो भाय छोड़ देलखै ह कन्य के बेटा से भेज जाय छी आब कनिया के बहुत लोग माने छै से ने बुझे छीे अपना सब दे
हँ नया पर मार लगलै दिम काल तऽ कोनो वैल्यू नहि दै छलैएा
आब धबऽ लगलै हन कियकि नहि होइ छै ने
हँ आब तऽ कते कुमार मरे छै बियाहे ने होइया आब
नहि होइया ताहि दुआरे आप देखै छै जे गीतो निकालले से सु सुनलो क नहि कहियो
कोन गीत
मैाय ग बहु नेछी भगवान छी सुनल नहि सुनलियऐ सर्च करबे बड नीक गीत छिय
नहि सुनलियिया
मागल चङगल कनिया हमर एगो हमर भगवान छी बहुत नीक गीत छियै अहाँ सुनबै मैथिलीए गीत छियै
अच्छा
ह मांगल चांगल हमर ससुरजी के एकलौती संतान छी बोहने छी भगवान छी माय के बहु नहि छी भगवान छी पेंडिंग चलि रहल यए फेसबुक पर देखियौ अहाँ इ इंस्टाग्राम पर देखियौ इएह गीत के एकदम से चलि रहल छै
फेसबुक तऽ हम नहि चलबै छियै तऽ देखबै हम एमहर यूट्यूब पर सर्च कऽ कऽ देखबै देखबै
ह देखबै अहाँ हमर ससुरके तहन आओर सभ कहियो अहाँ तऽ चाय नहि पीबै छी
नहि हम चाय नहि पीबै छी
ह
एहि लए शायद एते भक लागल रहैयै हमरा
हँ नीक अछि भने नहि पीबैत छी
कतेक लेट उठल छलियै भोरोमे आ तखन फेर एखनौ सुति रहलियै दू घण्टा
हँ
पानि दुआरे मौसम जे एकदम अथि ठंडा ठंडा रहल ने तऽ ऑटोमटिक नीन्द लागि जायत
हँ लागिए जाइ छै नीक अछि ने जे सुख करब से नहियरेमे करब सासुरमे थोड़े ने लोकके सुख होइत छै सासुरमे नहि सुख होइ छै बरो लग जइयौ तऽ नहि सुख हैत खाना बनबैयै पड़त तीसो दिन
की झाड़ू पोछा करैया परत वर तन धोइए पड़त खाली मन मर्जी चलत अप अपन अहाँके हँ बाकी काज करैए पड़त तहन आओर सब कहियौ
आओर सभ ठीक अइ आओर अहीं कहियौ ओम्हर नहि होइयै बारिश तारिश
नहि इम्हर कहाँ होइयै दू दिन भेल आ ओहिके बाद नहि होइयै
ह जाय दियौ नहि होइयै नीके अइ
हमरा कपड़ो सुखबैके बड़ दिक्कत होइ छलै हन एके दिनमे मोन आकछ भऽ गेल जे कखन छूटट
हँ एम्हर होइए तऽ इम्हर हम सब की ठण्डा रहत जहन बारिश होइत रहे छै तहन मौसम ठंडा रहय छै जहन छूटे छै तखने से गुम करऽ लगै छै
ह तऽ उम्हर आओर हैत ने ताहि दुआरे
हँ बड्ड गुम कऽ देत एकदम लागत जेना अथीमे अपने आप ओ छाहरे मे खूब रौद छै तेहन लागत
हँ उम्हर आओर पानि हैत एखन खूब उझलत ताहि दुआरे आ इम्हर नहि छै इमहर रौदो छै लेकिन हवा खूब चलै छै मौसम ठंडा छै
हँ ओहने मौसम नीक होइ छै
भोरके तीन चारि बजे भोर मे तऽ ठंडा लागय लागत पंखा पर किछु ओढ़ के सुतै छी एह एखन मौसम खूब नीक चलि रहल यै
तहन तऽ मौसम बड्ड नीक अइ
बड नीक कहै छै एखन एतुक्का
हँ
बीच मे भऽ जाइ छै कहियो कालके तखन तऽ होइत रहैयै जे बाप रे बाप
गर्मी से हालत खराब
तऽ भये जाय छै एते एते गर्मी पड़ि जाय छै जे लोक के बर्दाश्त नहि होइत छै
ह्म नहि होइत छी
बहुत गर्मी कहियो काल के भऽ जाइ छै विचित्र
ह्म आ सबकछु सोचिक रखबै ठंडी मे की जे गर्मी एते न त करबै ई काज
बुझली कि
ठंढिए मे लोक कलैया से कलैय गर्मीमे त और नहि होइ छै करत
हँ आ ठंडिमे सोचिक राखैत छै गर्मीमे आओर नहि होइत छियै
गर्मीमे एकटाऽ गर्मी मन परेशान रहै छै आ ठंढा मे से त नहि हैत अगर स्वीटर शाल भरि देह पहिर लियअ तऽ जाड़ कम भऽ जाइ छै
हँ भऽ जाइ छै खाना खेला के बाद ठंढियो मे बड ठंडा लागै छै जे कहियौ अहाँ हँ नहाई काल मे अहाँ कम ठंढा लागत नहेबै पूजा पाठ करबै त नहि ठंढा ओते लागत बाप रे बाप खाना खेलाके बाद त दुलका दै छै
हम तऽ आगि जरा के जाइ छी नहाय ले की कहू जे हमर तब आक रही हतै य पहिले आगि जरा दै छियै जेना बीरबल बला सुनने छियै ने कहानी खिचड़ी पौकैत रहै छै उएह काज हम करै छियै हम तब पर नहाई छियै
ठीके कहै छियै आइ तऽ अपन जरा देलंऊ आ तखन नहेलहुँ ओ आगिके तर जे जल्दी जल्दी नहा लै छियै तऽ आगि सेक लेब तखन पूजा पाठ करब लकड़ियो आनि दै छथि अपन ह्म
कर दैया मकान मालकिन धुआँ
अहाँ गैलरीमे कलै छियै बालकनीमे क लै छियै गैलरीमे
हँ त ओत त कर देत नहि तहन कतेक आदमी कहत नहि करय लेल हमर मकान काला भ जायत
हँ तऽ घरमे नहि करैत छियै बालकोनीमे मकान मालिक रहितो नहि छै एता
अच्छा
ओ अपन फ्लाइट मे रही छ नै इते हा आहा किराया लैला आइत त आइत
हँ
जखन थोड़े ने बुझते है अपने सब दिन हँ अपने सब दिशकाज छियै ने
ओ तऽ ओतेक नहि परेशान करैत हे
नहि करैत छै परेशान नीक छै मकान मालिक जे बात छै
हँ
अपनेसँ विस्तार कहबै जे कोनो बात नहि कारी हत तऽ हम पेंट करा लेब की इम्हरका होइ छै राक्षस
हँ उम्हरका जे रहत से सब त बड बदमास
बड्ड यू पी वला बड्ड बदमाश रहै छी ह सब बा
हँ यू पी वाली सब तऽ बड बदमाश रहै छै हेबो करै छै ने ओकर सबके बदमाशीएमे जाइत रहथि ओकर सबके जिन्दगी बदमाशिएमे बीतै छै त बदमाश त रहबे करतै
आ बाप के कमाइ पर कोनो सब लऽ लेने छै जमीन आ बना देने छै घर अपना सबके जेना गाँमे अपने सबके छै ने सभटा खेत पथार सब तऽ एना ओरो सबके खेते पथार भेलै ने एम्हरका लोकके
हँ ई तऽ खेत जे इम्हर घर दुआरि एखन बने हेतै से सब तऽ किछु टाइम मे ओकर सबके खेते पथार छले हे
हुँ खेते पथार छलै आ बना कऽ अपन राजा भऽ गेल ओ सभ
हँ विकास भऽ गेलै उम्हर तऽ उम्हर जगह के कीमत बढ़ गेले आ आदमी के अथी भए गेले वैल्यू बढ़ गेले
बैढ़ि गेलै
तहन इम्हरो छै वएह जगह लेकिन इम्हर जे विकास नहि भेलेएा तऽ इम्हर ओ जगह सब ओहिना पड़ल छै
भायलु नै छै ओम्हर आ तऽ दिन प्रतिदिन एते महगा भेल जाइ छै एक लाख रुपे गज भेटत अहाँके जमीनसँ हँ लाख
लोकके
नहि एते चालीस लाख मे चालीस गज लिया आ चालिस लाख मे अहाँके चालिस गज लेबै त एो रूम एो लेट्रिन बाथरूम किचन निकलत नीक निकालबै तऽ
नीक निकालबै तऽ हँ चालीसगजमे आर की मिलत
की हेतै बड्ड महगा भऽ गेलै हन रूमो नहि ने स महगा लै छै ने
हँ आब सब चीज धीरे धीरे कएने जाइ छै महगाइ पर
खूब एगो एगो रूमके अहाँके सात सात हजार आठ आठ हजार रुपया लेत
ओहिसँ सस्ता रूम नहि भेटत दस हजारमे लेबै तऽ अहाँकेँ दूगो रूम भेटत नहि तऽ नहि भेटत
एते एते रेट भऽ गेल
हुँ एते महंगा भ गेले हन
सह कहु हमरा पपा रहैत छथिन लेकिन अकेले हे लेकिन पहिले छलखिन रेंट परर लेकिन आब अपन घर बनि गेलै तऽ आब अपने घरमे छथिन
ह कतऽ दिललियै मे
हँ दिल्लीए मे दिल्ली से अथी बॉर्डर दिल्ली बॉर्डर पार भऽ जाइ छै हरियाणा पड़ि जाइ छै टिकरी बॉर्डर लग
हँ टिकरी बोडर सोनीपथ दिसके
हँ हँ हँ उमरे
बढ़िआँ केलत बुझी लऽ लेलथि तब काल्हिके डेटमे सोना भऽ जेतै ने
हँ सएह छै ओ बहादुरगढ़ हइ ने छोटू नगर बहादुरगढ़
हूँ हूँ
उम्हरे छै
बढ़िआँ काज केलथि बुझियौ तऽ मम्मी सब कियेअ ने एलखून